किराहत करै छै
हेलो
सोर नमस्ते कि हाल छै सभ हाल चाल नीक छै कैसे याद करै छी।
सोब नीक छै का करै छि आए छियै सुते तऽ सोचे छै तऽ भाइ से फोन ले बात कर ले छै हाल चाल पूछ ले छिये
हाल चाल तऽ सभ नीके अछि राऊआ बताई छै हाल चाल सभ नीक छै घर पर सभ नीक छै भाइ बहैन भाय बन सभके तबैत सभ लोग सुरक्षित रहै छै और बताइ छै
सभ नीक छै अपन बताय छै
हमरो सभ नीक छै हाल चाल घर पर लोग सभ तो नीक छै माय बाबूजी भाय बहिनू सभ नीक छै ओर बताई छै खाना पीना हो गेल छै राऊआ अभी ले भूखले रहै छै
खाना पीना भो गेल छै दाल खाय छै चावल खाय छै। आम खाय छैये
ओ आम कोन आम कोन वला खाय छैये जाहिमे दलित गुदा रहै छै आहु ले मैच लागे छै
जारदा निमन लगैत छै मालदा निमन लगैत छै। यही सभ तीन चार गो आम अच्छा लगै छै
बात सही कहै छै और बताय जे रुआम कौथी साथे अच्छा लगे छै रोटी साथे लगे छै। जै की चावल से अच्छा लगे छै कि चूड़ा से अच्छा लगे छै।
हमरा लऽ लगे अच्छा दाल चावल पे औरी। चूड़ा पे अच्छा लगे छै।
आम पसन्द रहै छैय काफी पसन्द लागै छैय आम। ह
बहुत पसन्द छैय हमरा हमरा घरो मे सभ के आम बहुत -बहुत जादा पसन्द छैय।
ओर बताै छै घर पे लोक गइ रहै छै वृंदावन, वृंदावन चोल आइ छै।
ह सभ आ गेल छै।
कथी कथी वृंदावन से लाये छै।
वन्दावन कथी लाय छै, यही सभ लाये छै इत्र वित्र लाये छै बस। और कुछौ नै लाये छै।
बस एगो हमरा ना ला ने लाये छै सोब काम करवाय छै लेकिन हमरे से न हमरे। पीछे छाड़ दय छै।
है भाईजी सॉरी। पर अगला बार से याद रखे छै पक्का।
ई सभ गलत बात रहे छै और बताय छै रऊआ पैसा मुटका देल अछि कि ने गोलू गोलू देने अछि पैसा।
हैं पैसा देल अछि मोटका।
देल अछि सभ देल अछि पार्टीयो के पैसा देल अछि।
ह, ह, सभ
अ तऽ क लय छि इसब तीन गोरे रहय छै। तीन सो रुपया अढ़ाई सौ होलेय छैय चन्दन के।
ना, ना चंदन मै पैसा कमे लेय छैय पचासे रुपया लेय छैय।
पचास पे चन्दन में हो जाइ छै पचास पे चन्दन रहै छै
नहि महगा छलै पर ओमे छौ सौ हम भी निकाले छै थोड़ा सा एहिसे पंडाल सेट कैल जाइ छै
ओ चनरा कऽ दाम रहै छै
चनरा दाम छलै साढ़े तीन सौ कऽ आसपास
तऽ उ
हँ उ मम्मी बोले छै कि पैसा नहि लेने के लिए फिर भी सवा सौ रुपया रहै लैेये लेने छियै अओर उ आइ मार‍ऽले आयल छियै तऽ कहाँ पैसा लै छियै माला टी टी टीका लगाए बला
भरि दिन बैसल रहे छै ठीके पार्टी के पैसा दे रहे छै पार्टी जखन भरल रहे छै
हँ हँ पार्टी कऽ पैसा दे दै छै
चल इनको से पैसा ले ले छै बस बचै छै एगो गाना जी बचै छै एगो अनिकेत भाय बजै छै एगो गुड्डू भाई एत्ते रहै छै
गुडु ऐब जाइ छै तऽ दे देय छैय
ओ आ बाकी ब पैसा रहै छै लकड़ी जन पैसा देै छै ओ दे देे छै
हँ लकी पैसा दे दै छै खाली बचल छैय राधाजी बचल छै अनरि एगो अनिकेत भाई बचल छै बस
ह अनिकेत भाई पैसा बहुत बच्चा दइ छै बहुत टाइम लगइ छै नऽ ओकरा त बात करइ छै मने नइ मनै छै ओमे पानी पाटी बहुत दिन तक पैसा रखै छै गुड्डू भाइजी सब रहै छै
अँ आब छै आब पैसा मगबइ पहिले वला पैसा कहते कि बाद मे देबै बाद मे देबै बा
कहय छै जरूरी ब पैसे जरूरी ब छै पैसा देबै छै आवाज कटय छै हेलो हेलो हेलो अवाज जाइ छै हेलो हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो
हँ बोलै छी कहै छी कि
कहै छै कि पैसा ए कम देबै पैसा कम देबे छै बहुत टाइम लगै छी बोलै छी कि पैसा क पैसा के जरूरत रहे छै पैसा दे देे छै अब हो गेल छै पैसा लेे छै अहा अक्टूबर मे द दै छै दस दिन महीना भर लगाई छै गलत बात छै
ह बहुत टाइम लगाय छै क्या करे भाय छै बहुत जदा टाइम लगाय छै
और बतै चलू आब फास्ट फूड खाय छोड़ देबइ छै का फिंगरो नहि खाइ छै का अब
भाइ तऽ फिंगर तऽ अ-अ-आजे खाई छै थोड़ा थोड़ा
कोहै छी काईल हमरो खियाइ छै अकेले अकेला
काइल खियाइ छी तोरा कल पक्का
हं पाँच दिन होल छै फिंगर खइले कैल चलै छै
पक्का काइल पक्का
गलती हो गेल छै जब सऽ मोटका मोटर साइकिल आय छै ने आ ओने जाइके मन नहि करै छै के जाइ छै मोटरसाइकिल स छै रुकै छै तब नऽ पहिले साइकिल से रहै छै पैदले रहै छै कतऽ ओने जाइ छै बात कोरते करते जब से मोटरसाइकिल लेके आइ छिय तब सऽ कोनो जाइके अहि ओहिना करै छै सब हरबरि में रहै छैय
ओर बताय छै रौआ गाड़ी चलाय आबे छै
गाड़ी चलाबे बाइक अ-आे छै थोड़ा थोड़ा ओर स्-स्कुटी चला ले छियै
स्कुटर सुनै छै राऊआ उडाई छै स्कुटी खराब कअ दै छै
का करै छै हाथमे स्लेटर आबय छै तऽ ओ उइर उइर हँ एकदम भागय छै
अब ठीके छै खराब लेल करै छै एगो नया स्कूटी खरदाइ छै कोब सऽ ओ खटारा गाड़ी चलै छै
केतना दिन भौ गेल
दस साल हो गेल छै
हू दस साल रहलय आठ साल स् सात आठ साल
तो तब कहाँ माइलेज भी कम लगे छै। कहाँ उतना बढ़ियां से गाड़ी चलै छै। स्पीडो न रहै छै। गाड़ी के
हू। आओर बताय छै का हाल चाल सब दोस्त यार के सबके
दोस्त सबके यार के चक्कर में ना रहै छै हम खाली अपनेे से मतलब रखे छी ई सब कऽ चक्कर मे रहै छि तऽ बर्बाद हो जाइ छी
एगो दुकान मऽ एगोर रहै छिय। एगो दुकाने मे रहै छै। आर एन भैया रहै छै। ओहो मतलबी हो जाइ छै। हमे मतले के देखाइ छै। हमे बहुत करै छै। अब हमरे से तेज हो जाइ छै। तेज बनाय छै।
हम बताय छै। काहे तेज बनै छै। ओ ओ ओकर अपन भाय भाय मिल गेल छै अनिकेत भइ बात करैके छै।
तऽ सब चीज हमे करै छियै। हम जे तब टाइम आल छै। कतना दिन चलै छै। मते दस दिन पन्द्रह दिन कह तऽ हमरो पास आ छै। तऽ हमही अब एक बात बताय छियै। तऽ देखय छियै न मैसेज करै छै। न कॉल करै छै। तेज बनै छै। केता दिन तक अपन बल पर ब सब तऽ हमही करै छियै नहि रहै छै। सब चीज करै छी हमहीं हमे देखाइ छी। केरा दिन तक करय छी। कुछो प्रॉब्लम आइ छै। तऽ हमरे सु न साॅल्व होइ छै। देखै छियै कतेक कर दै छै। आओर बताइ छियै। खाना पीना हो गेल छै। खाना पीना मे का का खइले छियै। हेलो। हेलो। हँ बोलै छी रौआ कचिया छै खाना खाना मे कची अचछा लगै छै? नॉनवेज अच्छा लगै छै, की भेज अच्छा लागै छै।
हमरा तऽ नॉनवेजे अच्छा लगे छै।
हुँ नाॅनमे कौ चीज चिकेन कि मटन?
जादा करके मटने अच्छा लगै छै।
ओ ठीके रहै छै। आओर कहै छै। फास्ट फूड बाहर के ना खाइ छै काहेकि एगो लइका के बहुत जे खाय छियै फास्ट फुड पेट के गड़बड़ी होइ छै। गैस बनै छै। बी पी हाइ हो जाइ छै। छै बहुत बीमारी होइ छै। रोहु बाहरके खाइबला सामानके शौकीन जादे रहै छै। तै कम कर दै छै। बाहर के समान के कंट्रोल करै छियै। ठीक छै। फेर हम बाद मे बात करै छी। काॅल आय छी काॅल आय छै रखै छी।
ठीक छै, ठीक छै।